हलो वाहेगुरु भेण।
वाहेगुरु हा हरिओम जय झूलेलाल।
हा जय झूलेलाल। बढ़िया बढ़िया ठीक आयो तां बि?
हा निंडा वंडा करे उथिंया।
न अॼु न सुम्हया आहियूं असां बाज़ार वईअस। वरी अंबड़ियूं वठी आयन खटाइण जे ल।
अच्छा हा हा अच्छा।
एड़ी देर थी वई त रोटी वरी हाणे करे आयस।
अच्छा अच्छा।
त वरी हाणे रोटी करे खादी।
हं।
वरी पासे में रहंदी आ ॾेराणी त उहा वरी। पी चाक उन दस्त दवाई पेके। त वरी उन्हन खे बि करे ॾियणी पई न गॾ रहो त वरी उन्हन खे बि ॾियण जी पई न करे।
हा उहो त आहे हिक ॿिए खे कम ईंदो माण्हू।
त कम वयो वधी अॼु तॾे न। आहियूं कॾहिं सुम्हंदा आहियूं कॾहिं न सुम्हंदा आहियूं ज़रूरी न आहे। घरया कम बि ॾाढा आहिन न।
हा घरयां कम त खुटंदा कोन हिक कम कर त ॿियो पहरी बीठो आहे
हा मौसम बि ठहियो बीठो आ। टिण बरसात पई थी जुड़ लॻा पिया आहिन।
हा।
असां तां वट पए थी बरसात? पापड़ अॼु न अॼ न ठाहिया न पापड़। पर बरसात जो पए थी।
हां।
इन लाइ बरसात में घट मथे ठहंदा आहिन न।
हा घिमजी था वञ वरी टेस्ट बि कोन ईंदी।
न सुबुह खां न निकिती आ अॼु उस न निकती। मौसम ईअं ई आ। मी पयो भरी जोड ऐं। हेकाण थधो बढ़िया थो लॻे मौसम हा।
थोरी घट हूंदी हुॼ हूअं हेॾी गर्मी तेज।
हा ईअं थोरो सुठो तो लॻे मौसम थदो आ जे काणो सुठो थो लॻे भई। सड़ी विया सो समी। घर ई न पमाई न त चंउता न बरस। हाथ पाएसरो सा पाए लिंगानी में। ॿियो, थथक लॻंदो आहे न। कूलर हलाए घड़ी घड़ी त तंहिंखां लॻंदो आहे मौसम थधो थिए भई। कूलर भी कोसी हवा थो ॾे काथे थोूं हवा ॾे।
हा,
हलायूं होबि पिया त लॻे ई न पियो।
हा, नेचुरल हवा त नैचुरल आहे न भले कूलर एसी खा पर नैचुरल हवा जेका आहे उहा सही आहे न।
हा भ भॻवान जी खड़की, खोले छॾियऊं लाइटूं बंदि थी वञनि त उहो सुठो आहे। ॿियो तव्हां खाधी रोटी पाणी मतल खाई निंड बि करे वरतो।
न निंडा कोन कई आहे रोटी वोटी खाई हाणे वांदा थिया आहियूं।
हाणे सुम्हंदव ॻाल्हाए ॻाल्हाए करे सुम्हंदव हा न।
हा केॾीमहिल सुम्हंदी आयां केॾीमहिल कोन सुम्हंदी आहियां ॾिसंदी आहियां। न सुमियमि तॾहिं हली वेंदुमि आदत कोन्हे हेएॾी निन्ॾ अची वई त ठीकु आहे।
हा वरी क ॾींहं सुम्हूं था न भेण त वरी पोइ राति जो निन्ॾ देर सा ती अचे पई।
हा राति जो हूअं ई असांखे लेट थी वेंदो आहे हूअं लेट थी वेंदा आहिनि राति जो।
हा असां वरि जल्दी सुम्हंदा आहियूं जल्दी उथंदा आहियूं। पोइ मां त ईअं ॾिसंदी आहियां जेकाणे ॾींहं न सुम्ही आहियां त राति बढ़िया निंड अची वेंदी आ।
हा उहो थकल माण्हू थिए थो न निंड अची थी वञे बराबर। थकल थिए थो सॼे ॾींहं माण्हू हा।
पोइ वरी जटि निंड अचेव निड ॾींहं जो कयां थो रात - - त ॾिसदी आए घट जी अची निंॾ
अच्छा -अच्छा हा, तव्हांजी धीअ न जॉइन कयो आ। उहा कोन ॻाल्हाए ईअं। फोन त उन जी - -
हा मुंहिंजी छोकिरीअ हा हुनज थी वियसि पूरा थी वियसि।
अच्छा -अच्छा, अच्छा - -
ॻाल्हाए ते हुनज पूरा थी वियस हाणे मुंहिंजा आहिन बाक़ी ॿ टे।
हा हा हा हा - -
कॾहिं खां था ॻाल्हायो। ब टे थी वया।
मूंखे बि हा हा पूरो थिए न अञा मुंहिंजो बि पूरो कोन्ह थियो आहे न।
हा, बि चंऊ पैसा त आया हूंदो न थोरा घणा तव्हांखे बि।
मूंखे अचे ई कोन ॾिसण हो। मुंहिंजी साहेड़ीअ मूंखे चयो ह अचे चऊं - -
हा वॾा सॼा आहियूं न ॿार ॿार घणा अथव। ॿार हूंदव न - -
धीअ पुटृ आए धीअ पुटृ ह - -
त उहे वॾा आहिन छा ॿार - -
ह हा हा वॾा आहिन।
वॾा अथव शादी शादी थी वई आ छा।
शादीअ लाइ खणु ॻोल्हींदा साण हुनन लाइ - - छोकिरो नंढो आहे थोरो ह हा ह उहे - -
त रिश्ता वेठो ॻोल - -
हा, हुनमें बि टाइम थो लॻे न भई, साल ॾेढ लॻी थो वञे ॻोल्हींदे हा - -
त लॻे थो भई - - कंहिंजी त वरी झटि ती थी वञे कंहिंजी किस्मत जोरु आ त पो फटाफट। हा बसि छोकिरो हुजे छोकिरी, कंहिंजी झटि थी वेंदी थव नंढा नंढी उमिरि में थी ती वञे छोकिरनि छोकिरियुनि जी कंहिंजी त वॾा वॾा वेठा आहिन!
हा सही ॻाल्ह आहे।
कंहिंजा ॾिसूं था भई चऊं था ग़रीब जा वेठा, पैसे वारन जा - - वेठा आहिन छोकिरा, दर ते कारियूं बीठल - - तॾहिं बि चवनि था असांजो पुटु वेठो आ मङयो काने ऐं कंहिंजा ग़रीबनि जा बि मङजी था वञन।
हा सही गाल्ह आहे इहो त बराबर आहे
हा त असां सोचींदां आहियूं भई असांजा ग़रीब आहिन भाउर - - भला तॾहिं वेठा आहिन पर न, ॾिसूं था त पैसे वारनि जा बि वेठा आहिन - - टीह सालें तक थी विया आहिन। छोकरीयू- - सभु थो ॾिसजे न उमिर खपे छोकिरीअ जी, छोकिरे जी बराबर।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
रगुं साफ़, केॾो निकिरी पयो आ, रंग छोकिरे जो साफ़ आहे त छोकिरी बि साफ़ खपे - - बि रंग जी, भल जोड़ी ठहे लंबाई - -
ईअं थीदों - - पहिरें ज़माने में त वॾा जेको करे आय छोकिरियूं कुछंदियूं कोन हुयूं पहिरीं पहिरीं त
न हाणे त छोकिरियूं चवंनि थियू असां ॾिसूं, असांखे वणंदी ॻाल्हि त तॾी हा कजो भाई, पोइ करणी थी भई हुननि जू ॿारनि जू मञो भई सुभाणे जो वरी पोइ कुछ हिकु मां ॿी करनि
हम्म
तहिखां भई हलो ॾिसो पहिरियों तां भी
हा या चवंदा पंहिंजो पाण ई पसदं कनि त जिदं छुटंदी असाजी, न को चई सघंदा न को छा
हा, पोइ हा पोइ वरी इअं न त पोइ पया त टोकिन न अउ अॻे असां काथे चवंदासीं पंहिंजे माउ पीउ खे जेको को भी घर आए छोकिरो उहो, त पोइ करे ॾिसण ईंदा माइटूं हेठि कंधि करे ई वेही रहंदास अउं बि अॻे, छोकिरियूं सगाई थींदी त रोई वरी अठ ॾींहं शादीयूं पिया हुजनि त रोईंदींयू हाणे त उहे रिवाज ई हली विया
हा उहोई उहोई, मुंहिंजी बि सगाई थी मुंहिंजी मम्मी ॾाढो पे रूनी पे, हाणे मुंहिंजे घर मां वेंदी, अॻे त ईअं हूंदो होन माईटनि खे
हा हा, पाण खे बि रोअणु ईंदो हो त माउ खे बि रोअणु ईंदो दुख दुख थींदो होन न, अउं हाणे त कान्हे भई ठीकु आ हाणे त सब सोकरियू सम्जे ई नथी पियो भई असां परायूं आयू, रहणो होॾे या घरु ठाहिणो आ अॻी काथे हूंदो हो, हाणे रिवाज छोकिरा घुमण अचनि ईन लाई, हाणे वधी वियो आ सभु गिफ्टूं ॾियनि, भला अॻे हूंदो हो छा सगाई थी आ, अउ फोननि ते ॻाल्हायूं छोकिरो छोकिरी, काथे हूंदियूं हू
न न कुछ बि न, अॻे थोरो कॾहिं कॾहिं चिठी पत्री अ हूंदो हो पो भई चिठी लिखंदा हुआ हिक ॿिए खे ठीक आ कॾहिं-कॾहिं हाणे साइं सा तरक़ी करे छॾी आ ह चिठी पोस्ट कार्ड लिफ़ाफ़ा इ
हा मां बि मां बि लिखया आ सगाई खां मां बि लिखिय चिठियूं
इअ सही ॻाल्ह चव
न पोस्ट कार्ड ते बि इहो बिलू लिफ़ाफ़ो ईंदो छा चवंदा हुनो अंदर ते लिफाफो जेको उहो उहो
हा उहो काड पंद्रह वसे हिक मुंजे दादा लिख लिखंदो शादियुन जा काड सिंधी भाषा ॿोली सिंधी सभ लिखंदा न।
हा
हाणे कोई सिंधी सिंधी पढ़े ई कोन थो।
हम्म खैर मुखे त ईंदी आ सिंधी भाषा सॼी। सिंधी लिखण ब अचे पढ़ण बचे।
हा बढ़िया हे, तव्हांजी उमर घणी आ?
मुंहिंजी पंजवंजाह।
हा सिंधी मां बि वई हुयम सिंधी सिखण पर अध में छॾे छॾी। मांजी बि ईअं ई उमर आ तव्हां जेतरी पचपन ईअं ई हा ॿ साल ट्रे मथे हूंदी आहे। अखर वई हुस सिंधी पर अध में छदी। मां गुरमुखी सिखयल आयां मां वचन वठंदी आहियां।
अच्छा-अच्छा न गुरमुखी मुंजी ममीअ खे ईंदी हुई। मुंजी मम्मीअ खे ईंदी हुई उहा कारकथन जी कथा-वथा जीअं कोन थींदी आ वेशाखी कथा कारकथन जी मुंजी मम्मी पढ़ंदी हुई गुरमूख मुखे गुर्मूखी कोन अचे सिंधी अचे पूरी।
मुखे वरी गुरमुखी ईंदी थव पूरी वचन वट वठंदी आहिय टिकाणे वञा या ए जप जी साहिब, सु खमनी सभ गुरूमखि में पढ़ंदी आयां।
अच्छा-अच्छा हा-हा उह ई आहे
वया
हा मां वरी सिंधी स्कूल में पढ़यल आयां पहिरें खां पंजे ताईं त असां प पढ़यल है, हा सिंधी स्कूल में हुनन खां पो वरी जीअं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पहिरें खां पंजे ताईं त सिंधी त हाणे ध्यान में आहे न भई।
हा-हा सभ ॿोलीअ सुठो आ कुल हुनर हुजे।
हम्म
अज् गुरमुखी अचे थी त टिकाणे वञी वचन वठी था वठूं न। ऐं न त जेके गुरमुखी नथी अचे थो टिकाणे वचन काथे थो वठे?
हा ऐं ॿार किथे था ॻाल्हाइन ॿारन खे बि ज ज़बरदस्ती ॻाल्हायूं था पाण घर वारा जीं पाण चंदाय सिंधी ॿोली वदाय सिंधीअ में ॻाल्हायूं। चा ॿारन सां भई सिंधीअ में
ईंदी आ, हिंदी में अजकल सभ हा नूअर हिंदीअ में सभ हिंदीअ में पोट्रन पोट्रीयूं हिंदियुन पि था ॻाल्हाइन
हा ॻाल्हाइण खपे न ॿारन खे जीअं सिखण घर में हुनन खे थोरो इह हेबिट विझजे।
न -न सिंधी सिखजे भई आहे असांजी भाषा ई सिंधी आ। त सिंधी अचणु खपे न ॿारन खे भी।
हा- हा मां बि ईअ सिंधीअ में ॻाल्हाईंदी आहियां ॿारन सां ॿाहिर। चाल ठीकु आहे घर में त थोरो ॻाल्हाइजे न ॿारनि सां ईअं।
हा ब हाणे हिते मुंहिंजी नि निरान जा ॿार पोइ हिंदीअ में ॻाल्हाईंदा घर में मोले में पूरो हिंदी।
हूं!
सब हिंदीअ में ॻाल्हाइन पोइ मां वेठमि अची। निरान जे पासे में घर में त पोइ वरी मूंखे ॿुध ॿ ॿुधी वई सिंधी थी ॻाल्हाए मामी पोइ मूंखां पोइ सिखी सिखियसि सिंधी हुनजा ॿार ऐं पुटु। न त ॻाल्हाइण ई न पई अचे सिंधी। मुहल्लों ही हिंदुस्तानी सब हिते सिंधिय जो समाज पासे में काने। त सब हिंदी ॻाल्हाइनि पोइ असां वटि मुंहिंजी छोकरी छोकरियूं आय ऐं छोकरियूं नंढणियूं हुइयूं पोइ मां बि ॿारन सां ॻाल्हायां सिंधीअ में पंहिंजी निणान जी छोकरीअ सां ॻाल्हायां।
हूं- हूं!
त मां पंहिंजे निरान जी मतलब पासे जी घर त सुठी हुई आहियां राज राजस्थान में सावरत सप छत्तीसगढ़ में आहिनि ऐं पेका एमपीअ में आहिनि महार राजस्थान। क़िस्मत ई न जेनी जात हुजे।
हा!
ॾेराणी ॾेराणी सभु हो ॾे ॾेर हा पंज पंज आहिनि मंहिंजी सस खे पंज पुट त टे चारि ॾेरानीय आ पाण में हिकु त न पहुणजो। नेरानू ट्रे। त ॿ पोणे हा मुंहिंजी सस खे अठ ॿार। पंज पुट टे छोकरियूं हा ई। वरी जेके मुंहिंजे सहुरे जा आहिनि न उहे बि
हा, अच्छा! अच्छा-अच्छा हा, पोइ त थींदो न पीढ़ी दर पीढ़ी हा, इय!
ॿ हुनखे बि मतिलब मुंहिंजे सहुरे खे बि ॿ भेनर ऐं पंज भाउ त सत हुनखे ॿार अठ मुंहिंजी ससु खे ईअं। त सभिनी खे जेके बि ॾेरानी पंजनि घरन में सभनी खे चार ॿार पंज कुझु छोकरियूं ई चवंदा सतरां आहिन छोकरियूं मुंहिंजी निरानूं सत्तरा निरानूं ईअं चवंदा सौटूं वटरियूं मिल कंहिंखे ॿधियर, कहिंखे ट्रे, कंहिंखे चार, कहिंखे पंज, कंहिंखे इएं। त पोइ चवंदा सत्ररह छोकरियूं आयूं मस्त
ह त सभिनी वटि अचो वञो सभिनी सां ॻंढिय लाइयो ईअं।
हा -हा ईंदा आहिनि सब।